हँ नानी गोर लागै छियो
खूब खुश रहू सु की क खूब विद्या हु य खूब खुशी रहू हँ बुआ बड़ सुन्दर तू छै ठीक
हँ हमहहुँसभ ठीक छी आओर सभ आदमी ठीक छ नानी
हँ सब ठीक छै सब ठीक छै
खाना पीना बनि गेल
बनै छै बनबै छथिन मामी
अच्छा की सब बनबै छथिन
बनबै छथिन भात रारिके दालि तिलकोर के तरुआ ओझा छथिन कना
अच्छा हँ तऽ बहुत किछु तऽ बनैत हेतै
हँ आलू सुआबीन के सब्जी
आ सब आदमी छथिन
हा सब छथिन
अच्छा
आहा
और नानी और सब कही ठीक छै
हँ सब स सुन्दर छै सब ठीक छै
अच्छा नहे हँ हमहुँ सब ठीक छी नहेला
नई नेहेलौ है आब नेहैब आब नेहैब पूजा करब
अच्छा हँ ह नेहैब पुजा करब तहन छौ
आ
अप दो द
ह आ
अच्छा
तू नश्ता केलक
नहि नहि अखन टाइम छै अ तऽ नहि सुतन बहु टाइम लगत आी मशी के तैयारी त भऽ रहल छौ
कथित के
मधुश्रावणी के तैयारी सब भ रहल छौ
तऽ आब हेतै ने मधुश्रावणी के तैयारी मधुश्रावणी हेतै कि पञ्चमी
सामा पञ्चमी हैताई ने तीन तारीख के छै ने
हँ तऽ पहिले पञ्चमी हेतह तह ने पहिले पञ्चमी हैत लग पाँच जकरा कहै छै तकर बाद ने मधुश्रावणी हैताई
त ने कहै छियौ तोहार बहुत ते तैयारी सब हैताई
हँ तऽ नई जैसब पाबनि पुजतै तिनका सब क तऽ बहुत हेतै
हँ अइ बेर किनकर छैई रानी
एहिबेर हम नई अथी ओहि टोलमे हेतै कहूँ अपना टोलमे कहाँ छै ककरो
अच्छा ओइ टोल सबमे हेतै किनको
हा
हा तीने तारीखसँ छै ने
हँ तीन तारीख का छ पञ्चमी
अच्छा
हु तऽ तेरहे पूजा होइ छई की ने
हँ लेकिन एहिबेर तऽ मलेमास लागल छलैएा तऽ एहि बेर तऽ डेढ़ महिना के हेतै ने
एहिबेर डेढ़ महीना केना हेतै
मलेमास जे छलैय
तऽ मलेमास उतरि गेलै ने
अच्छा
हँ तऽ आब किया डेढ़ मास हेतै आब तऽ हेतै तोरा उएह पन्द्रहे दिन ने
अच्छा पन्द्रह दिन हेतै
हँ
तैयो नीक लगतै सब एतै सुन्दर लगाई
तऽ नई बड लोक बड लोक एलैया हुनका बेटी ठीके छै
ओ बढ़िया लगते आब सब आदमी रहथिन तऽ
हँ देखलक नई अपनो जे ए रानी चानी मौसीके भेल रहै तऽ मलेमास पकड़ लेने रहे तऽ केना डेढ़ मास पूजा केलकै
हँ कतेक सुंन्दर लगे नानियो सब आब
हँ आ एहि बेेर तीन साल पर पड़ल छलियै ने तीन साल पर मले मास पकड़ै छै
हँ तीन साल पर
हँ तऽ एहि बेेर म पञ्चमी सब पइ आँ पञ्चमी त पहिले पञ्चमीसँ पहिले ने मलेमास उतैर गेलै
हँ तहि दुआरे भ तोहन तऽ नहि हेतै
नै तहन पन्द्रहे दिन त आ
फेर कखन हेबी तहन
आ
फेर कखन एबी क टाइम छौ
कथी
अखन हैपमे टाइम छौ
अखन टाइम यऽ हमरा
अच्छा
ओझा आयल छथिन कि नहि
अच्छा मौसा आयल छथिन तहन तऽ बहुत रंग बिरंग के खाना पीना बनैत दै
अहाँ तऽ होयइते छै बड्ड देरी भऽ जाइ छै बनबयमे हँ तऽ आब कनि ओरिया पोरिया देबै तब ने
हँ अपन सबके जमे आबे छी तऽ कते रंग बिरंग के सचार बनल लगैत छी
हँ तऽ तहि दुआरे तऽ कनि लेटे भए जेतै तऽ ओरिया पोरिया देबन ने
हँ तोह नेते
तऽ ओहि दुआरे तऽ कनि लेट नहा लेबै आब नहायब तऽ पूजा करब पूजा करब तकर बादे ने किछ खायब
हँ तैयो टाइम भऽ जेतौ बहुत एक
टाइमपर तऽ तहिना भए जाइ छै कि दस पलिवारेमे की करतै लोक
हँ सही बात छै
हँ जे अकेला छै सेे ने चटपट कऽ लै छै
हँ जे सब आदमी मे चीज
से केना करतै ओकरा तऽ बड टेम लाग जाइ छै
हँ एहिमे तऽ टाइम लाग जाइ छै आ नानी कतो घुमे फिरा ल गेलल है की नहि
तोहर मा तऽ चलि गेलह तऽ हम ककरास सङ्ग जैतहुँ
हँ इहो बात छी कोनो बात नहि आ फे ने चलब सब आदमी काली पूजा सब मे आबे छै ने छठि मे तऽ सब आदमी चलब घूमऽ लेल
ह छोटकी मामी गेल रहै ओना ओतऽ गेल रहथिन की नहि जनकपुर तऽ गेले रहथिन ने
अच्छा
हुनका पापाके मोन खराब रहनि तऽ गेले रहथिन ने
अच्छा हँ हुनकर पप्पाके तऽ हुनकर तऽ गाँवे छै ने जनकपुर
हँ तऽ ओ तऽ गेले छलखिन हे आब जे की ओहिन तऽ गेल रहथिन पं्चमुखी महादेव के जल दबा
नहि केलखिन पञ्चमूखी जल गेलेलखिन हम ओहि दिन देखने रहहि हुनकर फोटो तऽ हमरा पता चलल जे कतौ आओरे की छथिन
नहि ओतेक पञ्चमुखिये गेल रहै
अच्छा के सब गेल छलखिन अकेले बस मामा मामी
छोटका मामा गेल रहऽ
हँ
आ बौ बौआ गेल रहै ह अपने गलठ करनिया तीनू गोटा
अपन तीनू आदमी गेल छलखिन हेँ
हँ हमरा कहैत रहे बुझलक तऽ हम कहलियै जे नहि हम नहि जायब ओहिदिन कनि रौद रहै बेसी तऽ हम कहलियै हम हँ
रौउद बसात मे जाददा नहि जय हैंया नानी
हँ तऽ ओएह दुआरे नहि गेलियै कहलियै जे नहि हम एखन नहि जायब हमरा बड्ड रोद छै मोन खराब भऽ जाइए
हँ
त कहलियै न नहि जाब हम
हानिकूट जादा रौतमे तऽ आओर गाँवमे तऽ गर्मीो बड्ड छै ने
बाप रौ बाप बौआ पूछ नहि
तेंने कहै छियोउ गर्मी तेनाहिते छै इनाते रौदा उगै छै
जहिना कहैत छै जे राजस्थानमे बड्ड गरमी होइत छै पड़ैय छै तहिना एखन अहू सभमे बड गर्मी
आ गर्मी तऽ से असाध्य छै जेना लागै छै मइरे देतै लोकके
हँ बड गर्मी एहन गर्मी नहि देखल सब बेर सँ बेसी गर्मी छै
हँ त ने कहै छ बहुत जादे गर्मी पड़ै छै
हँ बड्ड गर्मी
हुँ आँय नानी एहि बेर आामसँ फोड़ल छलहुँ गे
आ नहि गे बौआ हमरासभके तऽ नहि छलै ह एम्हर
आम नहि छलौ
नहि नहि छलय एहि बेेर आम नहि छलए एम्हर एकोटा ने किन्ने किने धिय पुता खेलकै आब सोचै छियै जे पौर साल यदि आब सोचै छियै मजरतै यदि पौर साल कि ने
हँ हँ
तऽ दबाइए दियाआ देबै दवाइ हम नहि कहियो दि अबै छलियै बुझल अहाँकेँ
हँ ओ त सबसँ न छै एके बेर दवाई दिया दियौ कम से कम रहत
हँ आ ओहि दुआरे देखहक आय दू साल से आम नहि फड़ेया त एहि बेर हम दिआये टा देबै आ
नहि नहि आइ बेर पक्का दिया दिहिन हमोरो सब कें पप्पा कहै छै ऐ ना त कनि मनी आम छलै खै जोग
हँ तऽ तोरो पप्पाके जे छलऽह तऽ तोर पप्पा नहि ने तोड़ऽवला छथिन केओ तऽ छैहे नहि
हँ उएह सबके चलते
हुँ तऽ किया खात
ताहि दुआरे
हँ तू सब तऽ छलहे क नहि
हां नहि नहि को ई बात सचे कहलिह आइ फेर हमरा जाय देतो न दवाई दिआह दिहिन नानी
हँ बबी के नाम छलैया बुझलक
हुनका तऽ सब बेर फरै छै ने
हँ बोबीे के छलियै बौबी रहै एकदिन पठाओ देने
अच्छा
ब बी बबीके आम छलियै एहि बेर बबीके सब साल आम फरै छै
हँ
आ तऽ ओसभ दवाइ दै छै ने हुनकर दियर दवाइ तवाइ धऽ दै छै
हँ ताहि दुआरे हुनका अपन नाम रहैत छनि
हँ तऽ हुनका बढ़िआँ द आम बऽ जाइ छै अपन थोड़े बेचबो करैत छथि अपन खबो केलक हँ
बढ़िआँ छनि जे खूब अपन आम खाइत छथि
हँ हमरो रहए पठा देने
अच्छा
एहि बेेर तऽ तोहर मा छलैए ने घर
हँ ज मेन दिक्कत छलैय जे ने छलियै ताहि दुआरे त कॉलम मे पता नहि आम एलै कि नहि एलै किछु लेकिन सुनमे आयल छी आम बहुते पड़ल छै मतलब छलेलै या खाय जोग ततेक
हँ तऽ अचार तचार बना लेलकै कि नहि
आँ
तोहर मा अचार तचार बनेलकै या नहि
कहाँ बनि गे अहि ठाम अहि ठाम त खरीद क सब आनइ छै आओर ओ पाकल पाकल आम मिलै छै अखन नहि पता नहि कहिया बनेतय तुं सब नानीे अचार बनैले
बनेलहुँ हेँ कनि मनि कीनऽ कीने क
अच्छा लेकिन बनेले न रखने रहिय नानी अचार सब
अच्छा ठीक छै राखब
आर नानी किछ आउर की सब बनेलियै
आर कथी बनेबह
आओर
आब देख आब देख अखन के तऽ भऽ गेलै ओरियान
हँ अखन के तऽ भऽ गेलै
हँ आब सब नहेते सोनेते पूजा पाठ
हँ तऽ ना नी अखन मोसा रथिन
हँ एखन तऽ छथिन ने ने
अच्छा अखन तू चार दीन रह न तहन तऽ खूब हुनकर हेतैन स्वागत
हँ हुनको त पापा के अथी छनि ने
हँ
बड़खी छनि
अच्छा हुनकर पप्पा के तहन तऽ अपन सबके मिथिला चल मे आओर बढ़ियां भोज होइ छै कते के भोज हेतै नानी
ओ भा एहिबेर बुझाइए भातेके कहथिन पहिलके बेर छनि ने
अच्छा
हँ तऽ पहिलुका बेर जब बरखी छै तऽहिमे भातेके हेबयके चाही कि ने
अच्छा पहिल बेर मे भात के होइ छै
हँ पहिल मे आ लास्ट मे
अच्छा तहन एखन एक दू दिन रहथिन मौसा फेर ई सब कऽ केऽ जेथिन बाहर सँ ने
हँ तब हुनकर भऽ जेतै काज तकर बाद जेथिन बाहर तऽ अपन छओ मास नहि अथिन
हँ फेर तहन की तहन अगिला फेरे अगिल साल तक एथिन
हँ हँ सैह बात
हँ
एखन तऽ एयले छलखिन हँ ने एक मास स छथिने
अच्छा एक महिना कते ओरियान भऽ जाइत छथिन आ फेर अकेले छथिन तऽ सभटा करो पड़ैत छै ने हुनका
बड बड कनी मनि हँ की करतै असगरुआ बला के तऽ भइए जाइ छै हुँ
तहन तु सब सब आदमी ठीक छऽ न
हँ हमसभ आदमी ठीक छी
अच्छा
हुनकर उ मौसा गाम सँ एलै कि नहि
ओहि मासाके नहि ओहि मासाे बजरंग बली गाममे बड्ड छनि तऽ सभ आम खा जाय छनि तऽ हुनका रहतनि कतयसँ
अच्छा हुनका नहि छलनि ने
आ नहि हिनका छनि नै कनिआँके जे अथि छथिन बहिनोय
अच्छा हुनको नै छनि
हुनको गाम दीस बजरङंग बली बड तऽ हुनको अबरि दैब नहि हुए दै छनि आम ताम
हुनका दुन क बेर आम नहि छलै जेहो अपना सबके